कहूँ घूरे उरे के प्लान बनाबे छै की आज बड नीक मौसम छै चलू ने कहुँ घूम फिरके आबल जाय
ऐह की कहू घुम उम कऽ अभी हमर बौआ के स्कुल से फोन आयल छलियै
हँ की बात भऽ गेल सब नीक छै न
हँ छै तऽ नीके कनिक प्रिंसिपल जे छथिन ओ कनिक तेज बनैत छथिन बुझलौ ह भेल की कि आइत कनिक बौआ लेट कर देलक उठयमे त नहलो आ तबे तकले वैन पहुँच गेल तऽ ओकरा पटा पट ड्रेस पहिनाकऽ आ जूत्ता मोजा पहिनाकऽ आ बाल बन्हलहुँ आ तुरन्तेमे ओकरा भैनमे बैठा देलहुँ पांच मिनट हमरा लागल ई सब काज में से बुझलियै से ड्राइवर जा कऽ की कहि देलक कि दस मिनट हमराकरा ओतय रोकलैए
बताउ तऽ झूठ बोल देलक
हँ तऽ हम कह हमरा फोन आयल तऽ हम कहलहुँ कि हँ आइ दू तीन मिनट लेट तऽ हम रोकले छियै से कहे छै की अहाँ झूठ बाजे छिये हम कहलु कि झूठ बाजै छी इस्तेमाल करै छी से बुझल छै अहाँ की कहै छियै अ अहाँ प्रिंसिपल पोस्ट पे बैसल छी तऽ अहाँ एहन के केना बाज देलियै शब्द के गरीमा राखू आ जाने छी सखी एहन भैन मे ले जाय छै बैठा के बच्च बच्चा सबके ऐहन बैसा कऽ ले जाइ छै जेना लागे छै कि मुर्गी फारम केना मुर्गी सब के ठूस ठूस के ले जाइ छै ओना ले जाइ छै आइ काल्हिके इस्कुल के जे ई व्यवस्था देखै छियै ने कि एकर एकदम देखियौ एकटा त सरकार लिमिट करिए देलक हँ कि तीस बच्चा से जा रहवाके चाही लेकिन फिर भी प्राइवेट इसकुल जे छै से एहन बेकार स्कुल छै माय बाप अपन बच च्चा के अच्छा शिक्षा लेल या उच्च शिक्षा लेल दे दे छै छै लेकिन जा छै प्राइवेट इसकुल के व्यवस्था आ सिर्फ ठूस ठूस के ले जायत क्लासो में वही ओहने कम रहत बेंच बच्चा के एकटा बेंच मे जे एकटा बच्चा बैसै वला छै ओकरामे दूटा तीनटा बैठा बैसा दै छै बुझलऊँ
बताउ त एकदम भेड़ बकरी
हँ आ जानै छियै हेंडराइटिंगो के कोनो ई नै छै आइ हम कहलऊं कि अहाँ जे इंग्लिश के राइटिंग लिखबाबे छियै देखियौ अ कैपिटल लेटर मे ओहन नहि रहै छै कैपिटल लेटर मे त मानलियै कि चलू बच्चा कोना ने कोना सिखियए जाइ छै लेकिन स्मॉल लेटर जे रहै छै ओकरा में त पूरा लाइन के रहे छै ई विधि व्यवस्था कि कोना के अहाँ कोन लाइन मे लिखबै कोन जेबै आ जे जानै छियै एकोटा लाइन मे टच नहि रहै छै जेना तेना लिख लेलक हम बच्चा के सिखबै छियै घर मे त हम वहि चीज पुछलहुँ कि जब अहाँके के सिखाइ
आ बताउ इसकुलमे चेको ने करै छै कि केना लिखयके आ होमबक क के आबै छै बाल बच्चा से
आ देखियौ हम तऽ एकेटा जानै छियै कि जे बच्चा गलत कैलक अहाँ ओकर नीचे एकटा हाइफन दे दियौ या फिर सर्कल कर दियौ हँ कि बच्चा के लागे कि हम गलती कैलहुँ त हमर टीचर हमरा गलती करै छै हमरा ए करैेक्ट करै छै आ ओकर उ कॉपी मंगवा लिअ कम प्रिंसिपल महीना दू महीना मे एक बेर अहाँ अ सडनली चेक कर लिअ कि अचानक से चेक करै छी त टीचरोके नहि मौका भेटत सही करैके या करेक्शन करैके आ जे बच्चा कनि कमजोर छै ओकट चेक करू ने जे तेज तरार छै जेकर माय बाप पढ़ल लिखल छै से तऽ करिए लेत किन जे बच्चा एवरेज छै या जे बच् चा छै कनिक कमजोर बच्चा छै ओकर चेक करू ने कि टीचर ओकरा उपर कत्तेक ध्यान दै छै अहाँ जे दै छियै फीस तऽ हम त चाहबे ने करबै सखी कि हमर बच्चा नीक स करत कोइ काज ह्म
हँ हँ
आ जानै छियै ओरल मे भी ओहने भूसकोल विद्यार्थी कोनो चीज के समझ बुझ नहि आब हमर बच्चा छै तऽ चलियो बहिन संगे बात करे छै या हम बात करै छी त कनीक मनी जानबो करे छै आ हम दोसर बच्चा के तो नहि जानै छियै कि अहाँ की सिखेलियै नहि सिखेलियै खाली एकटा की सिखैत राइम्स राइम्स रटा देले छै आ एक आ हँ आ दू लाइन के तीन लाइन के माइ सेेल्फ बस आ जब देखै छियै वीडियो डालै छै तऽ ओहि चीज के उ डालत बुझलौं राइम्स की सिखबै छै बीडियो लगा देलक बच्चा सबके बैसा देलक आ बस बीडियो देख देख क आब इधर टीचर नाचैे छै उम्हर बच्चा सब नाचै छै
बस ओ आके ही रिपीट करते रहो
हँ बुझलौ तऽ हम ओएहीसभ केलियै तऽ कहै छथिन कि प्रिंसिपल साहाब कि अहाँके हम कोन बात लागी फोन केलियै अहाँ हमर से कोन बात करै छी तऽ हम लेे की किए नइ करबै जे हमरा पास रहत शिकायत सेही ने हम अहाँ से करब हँ त ने अहाँ अब अहाँ आकेऽ ऑफिस म गप्प करू हम ले ऑफिस मे तऽ एऐबे करब लेकिन अहाँ पहिले इहाँ जाँच कर लियौ ने अहाँ की बुझै छियै कि जे बच्चा हमरा लग मे आबे छै आ आ ने कि बुझे छै कि जे बच्चा हमरा लग मे आबे सेकर माय बाप पढ़ल लिखल नहि छै कि उ
हमहूँ पढ़ेले छियै इसकुलमे हमरो टीचर करैत छलथिन क्रॉस चेकिंग अहाँ लगमे टाइम नहि छै अहाँ टीचरकेँ दऽ दियौ एक दोसरके कॉपी चेक करै लेल
हँ ई तऽ वार्ड सबके ड्यूटी छै
हँ अहाँ जे पोस्ट पे बैसल छियै पोस्टपे बैसल छियै तऽ अहाँके ई अधिकार अछि कि अहाँके सभ टा काज सम्हारे के छै कहल जाइ छै कि अहाँ अगर परिश्रम नहि करै छी तऽ दिमाग से काज करू ह अहाँ परिश्रम ने कर सकै अाँ लगमे ओतना टाइम नहि छै ठीक छै हम मानै छियै तऽ अहाँ अपन टीचर ला करू एकटा आदमीकेँ फिक्स कर दियौ कि अहाँके महीना दू महीनामे बच्चासभके इस्कुल के ई चेक करे के छै नाखून चेक करे के छै बाल चेक करे के छै या ड्रेस्प चेक करैके छै ई सब तऽ काज अहाँके छै हमर तऽ नहि छै जे बच्चा इस्कुलमे डिसिप्लीन सीखत सेही ने घरमे आके सीखै ई करत अभी ओ बच्चा छोट छै अभी ओकर निर्माण के जे समय छै उ ई नै बुझै छियै अभी जे ओकरा अहाँ गलत निर्माण करबै तऽ ई सब उमर भर तक पु पूरा उमीर तक ओ बच्चाे के वही सब रहत उ
सही बात छै तनिका ध्यान देबेके चाही जे माँ बाप ओतना फीस दअ के आ जे स्कूल भेजे छै एगो भरोसा पे पाँच घण्टा छौ घण्टा बाल बच्चा के स्कुल टीचर के भरोसे छोड़ै छै तऽ ओकर सूर भविष्यके नीव तऽ वही पड़ैत छै न
तब आ ओतना हमे हमेरके पढाबे पड़तै हँ आ हम पढ़ेबे सखी हम इ नै कहै छी कि हम छोड़ देब हम इसकुल के भरोसे मे नहि रहै छियै हमरा अपनो पर ई छै हमरा बच्चा के पढ़ाबै के छै हम अगर अपने से हम नहि समय दे सकै छियै तऽ हम अप अपन पैघ बेटी के कहै छी कि सुन तू जाकऽ बौआ से बात कर तू बौआ के सिखा तऽ तू खेले खेलमे सिखा हम कहलहुँ की पुछियौ तऽ ओकरा फोनिक साण्ड अबै छै तऽ नहि ई सब गप करैके छै अहाँके तऽ हमर ऑफिसमे आउ हम ले आयब हँ हम हमहूँ कहलहुँ हँ हम आयब
आयब आ स्कूल से निकाल देब अहाँ अपन बच्चा के जे बड़ बहिन के ह
पेहले सखी छोर देब पहिले हम देखबै ओकरा तकबै की क कही हमर बच्चा सङ्गे कुछ तऽ नहि करै छै
हँ हँ ई भी सही कहलहुँं जेना मा माँ बाप के फ्रस्टेशन आजकलके इसकुलमे टीचरसभ बाल बच्चापे निकालैत छथिन
हँ तऽ निकाले छै तऽ गलती तऽ टीचर के छै ने गलती तऽ प्रिंसिपल के छै देखियौ हम टीचरो के किछ नै क सकै छी अहाँ रखबै दू हजार तीन हजार टाकामे लोकल टीचर रखै छी ठीक है लोकलो टीचर छै तऽ कोनो दिक्कत दिक्कत नइ अछि हम ई नहि कहै छीय कि लोकल टीचर मे कोनो गलत रहै छै ओ सब परिश्रमी र रहैत छथिन आहा परिश्रमी बहुत रहै छथिन कियाकि देखियौ जेकरा सब आबै छै सखि ओ परिश्रम किया करतै आँ लेकिन जकरा नहि आबै छै ओ अपन चाहै छै कि हम अच्छा दिअ बेस्ट दिया ए त हम वहि कहै छी कि जे अहाँके परिश्रमी टीचर छथिन तऽ ओकरा कहबै न वहाँ ओकरा रास्ता दिखेबै ने अहाँ रखले छी लोकल टीचर तऽ ओकरा रास्ता दिखाबू के आहाँ हमर बच्चा के जे आब बचपन स्कुल छै सोच लियौ टैग वला स्कुल तऽ कियै ट्रेनिंग में नै भेज सके छियै अहां हँ हँ प्ले इसकुल छै तऽ ट्रेनिंग में भेजू
सिखाबू कि केना सिर्फ बच्चा के पढ़ाबै कोनो बड्ड भारी बात नहि छै बच्चासभके नीकसँ पढ़ा कऽ आ ओकर दिमागमे घुसाबैवला बात छै बच्चा सब लिख कर के नहि सिखै छै बच्चा सभ देख कऽ सुन कऽ सिखै छै
सही बात जेना माहौल वहा के भेटैत ओहि वह के दिमाग दिलपे हाबी होइत
होत छै तऽ ओही ने कहैत छियै कि निर्माणक समय छै तऽ अहाँ निर्माण ने करबै कि अहाँ हमर बच्चाके आओर अन्धार कुआंमे ढकले छी
न न ई ई बात पे तऽ अहाँके एक्शन लेबे के जरूरी छै अहाँ एकदम जरूर जायब आ भेँट करब अच्छा मालिक नहि छथिन
नहि मालिक नहि छथिन सखी अभी से से तऽ हम छोड़ देलहुॅँ नहि तऽ हम आइयए जाके ओकर शनिचर ग्रह उतार देतौं
ओ बुझबे नहि करै छै कि हम केकरास से पंगा लेे छियै हँ से से तऽ कहलो कि हम शनिचरे ग्रह उतार देतौ
न न सही बात बोलबाक मे कोइ डर के बात नहि छै सखी सही अगर अहाँ जे सही छियै छै तऽ कोनो डर के बात नहि छै
आ नहि गलत में कोन चीज छियै सखि हम तऽ एकेटा बात जानै छीयै हम अहाँ लगमे जे छै काज लेल बच्चाके भेजलहुँ हेँ अगर ओ काज हमर पूरा नहि हयत तऽ हम अहाँके मुँह चाटब
कि हम अहाँके नाम जपब नहि अहाँके करयके पड़त आ ओकरा लेल एक्शन लेबे के पड़त हम दस मिनट तऽ रोक देलहुँ तऽ अहाँकेँ बड्ड खराब लागल कि हमर वैन दस मिनट अहाँके लगमे रूकल आ हमरा खराब नहि लागै छै जखन हम पैसा गिने छियै आर अहाँ हमर बच्चाके किछु सिखा नहि पाबै छियै तखन हँ सबटा देखियौ आ ई ठीक छै अगर रोज ई कहानी रहै तऽ हमरो लागे छै कि कनि हमर गलती छै आ आ जे हमर रोजके कहानी नहि छै तऽ अहाँ एक दिन ल बर्दाश्त नहि कर सकै छी
एकाधे दिन ने भय लैसन भइ यस रोज रोज रोज त एना नहि होवे छै कि हँ तो अहाँके कारण रोज रोज है जे देरी हो जाइ छै बेनक के
अच्छा देखियौ हम एकटा बात कर तऽ वही तो कहे छी कि देखियौ भैन वाला के गलती छै अह हम एकटा गप कहै छी कि हम हम सभ भी तऽ माय बाप छी तऽ हम नहि जान छी हमरा समय से बच्चा सब के तैयार करे के छै लेकिन बच्चा छोट छै कखनो कखनो हो जाइ छै हँ बच्च चाय नहि तैयार होलक या नहि कुछ कयेलक जैसे आइ हमर जेठकी उठैय मे लेट कर देलक आ हम जानैत छलहुँ कि ओ लेट करैत छै तऽ ओकरो लेट हेतै हँ बस ओकरे से भए गेलै आओर की आ देखियौ फिर आबे छै फोन हम करै छी अहाँसँ बात हँ नहि नहि फोन फिर आबै छै हम कनि हुनकासँ फेर गप्प कर लै छी हँ
नहि देखलो अहाँ देखलो चलो ठीक छै
हँ